बाजूउ
हेलो
बाजू ने अहां के बोलै छियै।
हमे तऽ डोली बोलै छियै। अपने कान की के बोल रहल छी।
हम सोनी बोल रहल छी।
ओ कहाँ से बोल रहल छियै अपने
हम रामपुर दयालस बोल रहल छी
वो जिला कौन जिलामे भेल अहाँके जिला कोन भेल
हमर मुजफ्फरपुर जिला छै
हुं हमर तऽ समस्तीपुर जिला भेल अहाँ अपन डेट ऑफ बर्थ आर बतैओ की डेट ऑफ बर्थ भेल अहाँके
हँ हमर डेट ऑफ बर्थ भेलेइ चार आ पाँच अप्रैल उन्नैस सो पञ्चानबे
चलू ठीक तब तऽ बाल बच्चेदार होबै ने, शादी शुदा भै हबै
हँऽ शादी सुदा छिय
अच्छा और बताउ ने, एहिसँ पहिले राजगीर मेला गेल छलै ओकरा बारेमे बत ताउ कुछ गेलियै मेला और देखे लेल राजगीर आर गेलियै मलमास मेला
हँ गेल तऽ छलियै मलमास मेला मे
सुनै छलियै, कि हुआँपर भीड़ बहुत भए छलै भेल छलै
बहुत भीड़ छल
ओ इहो सुनलामे बै छलै कि सभ लोकसभ कहै छलखिन मतलब लोकसभ छथिन हमरा अगल बगलके चाची हँ दाइ सथिन छलखिन से बोलै छलखिन कि हुआँ एगो अथि ब्रह्मकुण्ड भेल छलै जाहिमे नहायसँ चमर रोग आर ठीक भए जाइ छलै ई बात सही छलै कि गलत हलै अहाँ आरके गेलिए तऽ अहाँ आरके पता होैत
हँ गेल तऽ छललियै बहुत भीड़ ब्रांह्मकुण्ड मे नहाय नहाय लेल बहुत भीड़ कम से कम पाँंच घंटा लाइन में लगे के पड़ल है
हुँ
तब जाके ब्रंह्मकुण्ड के दर्शन भेल
हँ ओ हँ ओते कष्ट करके बाँकि दर्शन कर लेलियै ने उहे बहुत छलै हमरा आरके भीड़ेके चलते डरै नहि जाय देबे छलखिन आ कहे छलखिन बच्चा ले के भीड़ मे कहाँ जेयबहो
हुँ ओ भीड़ भीड़ में बूढ़ी माय कितना बूढ़ी माय सब चपाइयो गेलखिन केतना के गहनो गुड़िया काटि लेलके
एह हे हे तब तऽ बड़ा इएह नहि खराब एगो चीज होइ हइ लोक पूजा पाठके चीज तऽ जाइ छलै तऽ मनमे पापो वला ए कहै छै ने कि पा अथीके दार्शनिक स्थल पर जाइ छै तऽ कुछ निम्नो मोन के आदमी जाय छलखिन आ कुछ पापियो सब जाय छलखिन पापी सभ जाइ हथिन पाप करै लए आ कतेक रोज ई सोच के जाइत छलखिन कि मतलब कि जे हमरासँ गलती सलती भेल हइ कि कहुँ तीर्थ पर जाके नहा के सँ स्नान करके अपन जे गलती होइत भए गेल होइते अनजाने मे ओ हम सुधारि लेयब आ कुछ आदमी जाकऽ ओहे जगह पर पाप करैत छलखिन केकरो गहना छीन ले छलखिन, तऽ केकरो कोई पैसा चोरा ले छलखिन। लेकिन ककरो मोबाइल चोरा लेल छेलियै ई सब बात ठीक नहि भेऽल छलै। लेकिन की करबै सबके अपन अपन सोच भेऽल छेलखिन।
हँ हँ अपन अपन सोच वएह छै।
ए ओ तऽ उएहसब बात हइ। हमरा आरके तऽ नहिए गेल छलियैए अभी। हमे तऽ देखै छलियै कि कुम्भो अथी कथी कहै हइ केतना बरसके बाद कहै रहै कि कुम्भ मेला लगलै छलै। ओहो में हमरा गाँंव के बहुत आदमी गेलखिन लेकिन हम आर के नहि गेलियै भीड़े के चलते कि हुआँ बड्ड भीड़ रहै छलै हरकम मचै छलै हमर देवर गेल छलखिन। ओहे राति मे कहादन बड़ी हरकम मचि गेल छलै। आर सब कहै हेथिन कि क
तऽ सुनले छलियै।
के ते आदमी
जे कते आदमी मरियो गेलखिन।
हुं। और सब की करबै सब आदमीके लोक कहै छै कि एगो हे मन के शान्ति हो जाय हय कि देखियौ गंगा तऽ ओहे भेल झलखिन। जे गंगा जल आदमी घरो मे लए के नहाय छलकै तऽ ओहे गंगाजल ह लेकिन एगो मोनके शान्ति भेल जाइ छलै कि हँ तीर्थ धाम पर जाके स्नान कैल छलियै। आ घरे करै मे अन्तर भए जाइ छलै।
ओहि चलते लोकके मन के शान्तिके लेल अहाँ कोइ भी आदमी जाइ छेलखिन। चलबै कोइ तीर्थ स्थलपर जाकऽ स्नान दान करे से। पुण्यके प्राप्ति भए छलै। चलू अहाँ सब के तऽ पुण्य के प्राप्ति करि लेल छलियै हम आरके अभी कहुँ नहि जाय पहिले गेलियै राजगीर नहि गेलि कुम्भ, अभी कहूँ नहि गेल छलियै।
अच्छा अभी बहुत समय बचल छै।
हँ ई बात तऽ ठीके कहै छलियै अभी समय छलै अभी दाइ बौआ सब छोट छलै ने ओहो चलते मनो अस्कता जै छलै कि नहि जेबै। आ उहे बड़ हो जेतै तऽ दूगो चारि गो आदमी कहथिन चलऽ ने चलऽ ने तऽ चलि जेबै साथे साथे।
हँ हँ।
और सब बताउ, बौआ आरू सुति गेल छलैये अहाँके।
हँ बौआ तऽ सुत गेल।
हुं।
खाना पीना भऽ गेल।
हँ खाना पीना भए गेल अभीए बनैले छी भुजिया रोटी आलू के फोरन वला। सब्जी आर बनैले छी रोटी खैली हं। आ खा के आब सुतही लै जाइत रहल छलियै कि अहाँके फोन आइ गेल छलै तऽ हम सोचलियै बात करिए लेल छलियै। कोनो आदमी फोन कैल छलखिन कार्यासँ हमहूँ ओ हमहूँ सब ऐसे हि डिस्टर्ब कैर करके रातिक फोन कर करके कर करके तब आदमीके टास्क पूरा केलले मतलब तीस गो टास्क पुरा कयल छलैये। आब दोसरके फोन आबै छलै तऽ हमहूँसब उठा लै छलियै कि भाय कोनो आदमी आपस मे। फोन कैलखिन हँ कि टास्क पूरा करके चलते तऽ हमहुँ आरके उठा लै छली फोन। कि बात भे जेतै तऽ टास्क पूरा भे जेतै हुनका आरके।
हं। हमरा तऽ अभी घरवला ऐबे नै केलखिन हेन।
अभिनै एल छलखिन घरवला?
नै अभी नै एलखिन हैं।
बड़ लेट बड़ा लेट लैय काम करै छलखिन बाहरमे।
कि कहू सौ दिन कहै छैलियै कि शामके छ बजेके बाद काम नै जाउ बाहर तैयो चैल जाइ छलखिन।
आ हां हूहू ठीके छलै मेहनत के आगू नै जानै छियै आदमीकेँ सोचै छै कि ताले लेटेक सही लेकिन दू रुपा घरमे आइ ने जेतै। आ घर बैठल रहेबै तऽ कुछ नै एतै ओहू सोचै के चैल जाइत छलखिन काम करैत या घर रहबै तऽ कोइ फायदा ना है हुआ जेबै तऽ कुछ हो जेतै। लेकिन इ बात हैइ लेकिन सुबह से कहियौ कि सुबह से भर दिन काम करथिन अपन शाम से घरे बाल बच्चाके लाग रहतथिन। परिवारके अपना लगमे रहै छलखिन तऽ ठीके बात न रहतै।
सब दिन कहै छलियै लेकिन बात एते नहि बुझै छथिन तऽ क्या करि क करियै।
आ कि करबै? औरो आदमी अहाँके गा मतलब अहाँ औरो ककरो जोड़लियै अगल बगलमे कोइ आदमी जोड़ लन हैं। कार्यसँ अहाँके के ना जुड़लनि हैं अभी।
नै अभी नै जुड़लखिन हेन फोन कैले रहियै। लेकिन कहलथिन कि से छी से बादमे फोन करम तऽ बता देम तऽ हम एपलोड कर लेम।
अ आ ठीके छै हँ जोड़ियौ अहाँ देखियौ दू रुपा कोनो आदमी बते बतियेथिन तऽ दू रुपआ अहुके भेत दू रुपा हुनको हेतै। एहि थोड़ी ने कि एके आदमी के फयदा भे जायत अहाँ हमर मदद कर रहली त आहुके कुछ ने कुछ आयदा तऽ हम अहाँके करै रहली तऽ हमरो कुछ ने कुछ आइए जाइ छलै।
हँ इकामे ऐसन छलै जे सबके कमाइ होइ छै।
ह ठीके केलखिन इ कारिया एपबलास इ सब आदमी के घर बैठल बैठल जे लेडिज सब छलखिन हुनका कुछ ना कुछ अपन नै कुछो बेसी ह मोबाइलो रिचार्ज के पैसा निकल जेतै ने बात खतम कि मोबाइल घरसँ ने नू रिचार्ज करैके पड़तै।
हां
अ तऽ नौ मिनट भेए गेल छलै नौ मिनट बच्चेसँ अहाँके फोन जे कटत ने तऽ अहाँ ध्यान से देखब कोसचन आइत। उसमे कुछन कुछ पुछत। किब के आदमी से बात कर रहली है तऽ मतलब बत तब नै भरे आइत न तऽ केकरो से पुइछ लेम। जे अहाके घर मे हथिन। आ कॉल करके ठीक ने डायरेक्ट पीछेसँ नहि काटबऽ मगर नहि बुझायत फॉर्म आयल रहत तऽ डायरेक्ट नीचे वाला बटन से काट के आ फोन कैरके फेर डायरेक्ट कार्या खोलके देखब।
अच्छा ठीक छै।
हँ आ नहि त आ फोनो आयत त डायरेक्ट फोन ऊपरसँ उठाय लेब केकरो। आर क्वेश्चनके वैसेहीं छोड़ देब अगर आइत क्वेेश्चन त। हमर नम्बर से हमर नम्बर ऊपर लिखत रहत आ ओकरा नीचे क्वेश्चन कुछ पूछत ओमे क्वैश्चन के जवाब देबे के होइ छलै मतलब इहे सबके बारेमे। ठीक अइ त दस मिनट भए गेल छय राखैय छी।
ठीक छैय, ठीक छैय।